कि हाल चाल अय। की हाल समाचार अइछ। की हाल समाचार अइछ। आवाज नै आइब रहल अइछ की। हमर आबाज सुनाइ दऽ रहल अइछ। अहाके आवाज नहि आइब
फेन सभक आवाजे नै अबै यऽ।
आब अबैये अखैन आब आबऽ लागल। देखियै ने अहाँके आवाज आइब रहल अइछ।
कीलयरे नै आइब रहल अइछ अहाँके आवाज।
कनिको क नै बुझाइयै। कनी देर पहिले अहाँके नहि आबै छलै लेकिन आब आबि रहल अछि। जेना हवा तऽ हवा बहैय।